हा भईया, राधा स्वामी जी।
स्किप आ
हैलो राधा स्वामी जी, कैसे हैं भैया, कीअं आहियो भैया?
हिकु मिन्टु ॻाल्हायांव तो, लाइन में हुजिजो कंहिंजी कॉल ती अचे पांणई कटजी वेंदी। हा कट जी व, जी दीदी ॿुधायो बढ़िया- बढ़िया -बढ़िया।
हा तहां बि राधा स्वामी बाबा जी खे मञंदा आहियो?
जी- जी -जी, नामदान वरितल आ असां ॼो
अड़ेे, अच्छा -अच्छा कहिड़े शहर में आयो भईया?
असां बिलासपुर।
अच्छा- अच्छा असांजो बि नामदान वरितल आहे।
वाव!
बाबा जीअ जो तॾी मां तहांखे चयो मां व।
सिमरन में।
अं ॾाढो घटि थींदो आ भईया
छो लेडिस त विह्यंदी आ जेंट्स घटि विह्यंदा इनि भई
त असांजे वरी न मा मासीअ जो घोटु आहे उहो वेहंदा इनि भाई, मां उन्हनि खे ॾिसंदी आहियां ईअं लेडीस खे बि ॾिसंदी आहियां मां पर हुननि खे जेको मां ॾिसंदी आहियां न उन्हनि जो बिल्कुलु अलॻि ई वेहंण तनि।
चङा ले जेंट्स बि विहंदा आनि, ऐं चङा चङियूं लेडीज़ बि विहंदियूं इनि
अच्छा लेडीज़ खे बि ईअं ॾिठो आहे भईया पर न वेही सघंदी आहियां भईया, नाम हलंदो आ हींअं सिमरन हलंदो आ
उहो बि हले।
लेकिन वेही न सघंदी आहियां भईया।
छो, अधु घंटो बि न?
ॾाढो घटि भईया ॾाढो घटि।
अधु घंटो त वेह्यो।
त ॿिए- ॿिए सत्संग में बि थोड़ो ॿुधी वठंदा आहियूं कंदा आहियूं त वरी ओॾे बि हो लॻंदो आ, लेकिन लॻंदो आकि हे सभु बि ग़लति आ पर छाहे की हाणे हिकिड़ो हरिओम जो सत्स संग हलंदो आ भईया, उन में बि थोड़ो घर गृहस्थीअ जी सुजाॻीअ जो हे ॿुधाईंदा इनि त उहो ॿुधी वठंदा आहियूं चइंदा आहियूं ठीकु आहे।
गुरू त सभु हिकु ई आहिनि, भले तहां ॿुधी ता सघो ॿिया बि कोई दिक्क़त ना हे।
हा- हा -हा- हा।
सिमरन ज़रूरी आ।
सत्संग ते ई घटि वंञंणु थींदो आ भईया आर्तवारु- आर्तवार हिते थी थींदो आहे, पर भैया घर जा रोटी टिफ़िन केॾीमल ॾियंउं जेंट्स मर्दनि खे
छो, सत्संग त दीदी संडे जो तव न?
संडे जो आ त हिनजी कोई ॾींहुं छुट्टी न हूंदी आ भईया, न मुंजे पापा जी न हिनजी। हिते मंगल ॾींह छुट्टी हूंदी आ असांजे हिते पर मुंजे घोट ट जी त उह छुट्टी बि न हुंदी तसि, न जबलपुर।
अच्छा, जबलपुर मंगल
हा मंगल बंद हुंदो आ, त हिननि जी पर कोई ॾींहुं छुट्टी न हुंदी आ।
त भैया, हिकु ॾींहुं अर्जेस्ट न करे सघंदा छा?
त पापा कीअं एडजस्ट कंदा, ॿार कीअं कंदा?
त तहां ॿुधव या विस्पति बि सत्संग थींदो आ, हुन ॾींहुं बि त वंञी था सघो तहां।
सेवा थींदी आ भईया, सेवा ते वेंदी आयां मां।
सेवा त हिते मुंजी वाइफ त ट्रीह ई ॾींहं वेंदी आ सॼो साल सुबुह जो।
अच्छा
साढी छह खां साढी नवें बजे ताईं।
त पो अच्ची करे पो करनि घर जो?
मां ठाहे रखंदो आहिंयां, पूरो नास्तो।
अ व त भईया ईअं कोई हुजे न भई करण वारो, असांखे त सभु हथ में ॾियणो थो पए पियो। साढी ॾहें बजे इहे वेंदा आहिन। कॾहिं सीज़न हूंदी अथसि गर्मीअ जी त अट्ठे-साढी अट्ठे बजे वंञनि पो ॿारन जे करे साढी पंजे बजे त उथिणो थो पए न स्कूल लाए।
हा साढी पंजे बजे।
हा उन्हनि खे उथ हिक गुड़िया जी हाणे मूंखे ऑटो वैन मिली आहे और न त रोज़ मां छॾणु वेंदी हुयमि। हाणे मां भाउ खे मोकिलियोमांसि पंहिंजे कि अॼु तूं वठी अचु मूंखां नथो थिए। हाणे हुनजी, वेन नथी मिले पई। कैंजी?
ॿारनि खे पंहिंजे हा हींअर वठी आयोमांन, जबकि हेॾो परते आ।
अच्छा त भईया तहां या वरी तहांखे कमु ईअं हूंदो आ, कोई कि तहां फ्री टाइम कढी था वठो पंहिंजो, त त असांजे हिते वरी इहो कान्हे न। हे अचनि ई शाम जो, जीअं कमु हूंदो अथसि, हुन हिसाब सां हे ईंदा आहिनि।
पर स्कूल टाइमिंग बि न ॿारनि जो अहिड़ो रखियो थनि न कि पेरेंट्स परेशान था थी वञनि। स्कूल टाइमिंग न कन्स, एटलीस्ट ॾह बजे हुजणो खपे स्कूल।
हा
पर साढी पंजे बजे पेरेंट्स खे उथणो थो पए वरी।
उथिणो थो पए, शुरू शुरू में त हीअ तैयारु कंदा हिकु नंढी गुड़िया खे, पर हाणे का काथे था करनि पिया, हुतां तैयार बि कर नेरनि बि ठाहे करे ॾे।
त हिननि जो बि वर्कलोड ज्यादा हुजनि पो शॉप ते?
त वर्कलोड भईया बोरवेल जो कमु थसि, हिननि खे। त हाणे फ़ोनुन ते जीअं जीअं कमु हूंदा थसि, पहले सां कुछु बुकिंग हूंदी थनि ऐं कुछु वरी फ़ोन ते हूंदियूं आहिन, त उतां खां उते ई हली वेंदा आहिन हे पंहिंजो।
बिज़ी आ पर इहो बि कमु आहे, वर्कलोड भिंयणो पवंदो आहे मथौं।
हा, अऊं मैनेजरिंग जो त भईया पूरो लोडिंग हूंदो अथसि हिनजे मथां। लैबरनि खे बि ॾिसणो थनि गॾु में, वरी ड्राइवर खे बि ॾिसणो आ।
कुुल मिलाए धरतीअ ते जंहिंजो बि पेर आ, सब परेशान आहिन।
परेशान त असां न चई सघंदासीं भईया हिन शै खे, रोज़ी रोटी आहे।
न इहा न, टेंशन, मतिलब शेड्यूल सब जी बिज़ी आ सभिनी जी।
हा सभिन जो भैया, सभिन जो, हिकु नंढो ॿारु पीउ आ भईया, उनखे भला कान्हे की टेंशन?
हा
पढ़ाईअ जी, हे हो उहो
पुराणे ज़माने में त न हुयूं इहे ॻाल्हियूं ॿुधायो।
न हुयूं भईया, कीअं पढ़ाई थींदी हुई, तहां ख़ुद ॾिसंदा हुयव। माउ पीउ सिलाई करनि था। हिते हिते हं सिलाई मशीन करनि ता हिते केॾा हॾ हयां तनि हुननि, चुल्हनि ते रोट रोटी ठाहींदा हा, सॼा परिवार हिकु हूंदा हुया।
ख़ुश हूंदा हा?
हाणे उह शयूं ई कान्हे, टके पैसे में ॾहकी वीहकी और चईंयाने में हलंदो हुयो, सभु, हाणे ॿार त उहे ॼाणनि बि कान,
न न ॼाण, असांखे ई ॾहिकी मिलंदी ई, चाराना मिलंदा। असांखे ई चारांना मिलंदा पप्पा ॾींदा।
उहो ई ॻाल्हि त चवां ती न भईया, ॾहकी वीहकी बि असां ॾिठी आ, पंजकी ॾिठी आ।
हा, मज़ा हुया खैर पुराणे ज़माने में।
त भईया उहो ई शइ चवां ती, हाणे और पहिरें में ॾाढो फ़र्क़ु आ। हाणे ॿारनि जा जेतिरा तव्हां ख़र्चा करे सघंदव न भईया सुठे खां सुठे स् स्कूल में बि विझंदव न, तॾहिं बि चईंदव की ओतिरो ज्ञान न करे सघंदा, असां बिना कैेल्कुलेटर जे सभु कंदा हासीं। भईया मूंंहुं सां कोई पुछी वठे त ॿुधाए छॾिऊं अॼु बि लेकिन ॿार बिना हुनजे नथ नथा करे सघ
हाणे जी पढ़ाई टैम्परेरी आ न,
हा अ, असांखे कहिड़ी सारी तकनीकी ईंदियूं आहिनि। उंगलियुनि ते गिणऊं न गिणऊं ईअं ईं कोई पुछे, पंज छह घणा थींदाइन त ॿुधाए छॾो ओॾीमहिल ई। अउं हुननि खे ॻिणंदा वेठा कि घणा थिया, घणा थिया?
सही ॻाल्हि आ।
ॾाढो भैया, मां त ॾाढो हिन सभु शयुनि में ॾिसंदी आहियां पंहिंजे ॿारनि खे या पाण खे चईंदीइन काथे असांजी हर शइ में पूरत हूंदी हुई भईया, कॾीं ईयं रोअंदा न हास, जेको मिली वञे ख़ुशि
सॼी, हर शइ ऑनलाइन थी वई आ। बिजली बिल ऑनलाइन, हर शइ ऑनलाइन, तो बि माण्हू चए तो असां व्यस्त आहियूं।
उहोई ती चेॻा
पुराणे ज़माने में त लाइनियूं लॻाए, असां पेढ करे ईंदास।
भईया राशन पाणी वठणु, मट्टी तेल वठणु बीहंदास, लूण जो पैकेट
लाइन लॻंदी न मट्टी तेल मां भी वेंदोम लकड़िनि ते रोटी कंदासीं।
कंदास, भईया कबाड़ बि मिलंदो लकड़ियूं छोॾा चवंदास,
हा छोॾा -छोॾा असां बाल, बाल्टी न ॿी ॿी रुपये में छोॾनि जी बाल्टी भराए ईंदासीं।
करे खणी ईंदास भईया एॾे शौक़ु क सां वेंदास भिनण लाइ बिलकुलु, हा
त उहे लकड़िनि जा टाल ई हटी विया।
हटी विया आहिनि, भईया हाणे सभु नयों नयों अची वियो, मश शीनूं अची वियूं आहिनि। असां ईअं सभु, हा
पहले
ॾाढो फ़र्कु थी वियो आ भईया, ॿार त छोॾा चवंदा अॼु त सम्झंदा ई न। कि हे छा ता ॻाल्हाइनि पिया।
हा अञा ज़मानो अलाए काॾे वेंदो? ॿुधायो
न भईया और सोनम हीअं ॾिसो त छा लॻो पयो आ।
ॾेढ लख थी वियो अथव तोलो।
असांजे समय में भईया ॾाढो
पंजे सैए रुपये तोलो होव।
पाड़े वारा रोटी वोटी खाराए वठंदा। अॼु कल्ह त तव्हां चोदह, हिन खां हे न घुरी खाइजे, हिन खां हे न वठिजे ओर असां त पाड़े वारनि जे घर ख़ुशी
हिक ॿि कंहिंजो सिलेंडर ख़तमु थिए त पाण ई खणी वञो बिना चए।
ख़ाली कटोरो वापसि न कंदा आहियूं। कॾहिं की कुझु भाॼी ॾियूं। पाढ़े में ठही आहे तां केॾो सिक प्रेम। ॾाढो सिक प्रेम हूंदो हुयो भईया।
ऐं हाणे त सभिनि जा दर बंद लॻा पिया तव।
हा कंहिंजी टी वी ख़राबु थींदी असांजे घर में त भईया पासे में हली वेंदास। हेॾी बढ़या सां बिहारंदो सची तवई
पहले त टीवी त चङनि घटि घर में हूंदी हुई सॼो मौहलो अची ॾिसंदो
सॼो मोहल्लो ॾिसंदो हो खेॾण लाइ ॿाहिरि जा गेम केॾा खेॾंदा हास भईया।
हा त, हे न जॾहिं खां मोबाइल आई तव न त अञा माण्हू पचीया आहिनि।
हा।
छोक माण्हुनि खे माण्हुनि जी ज़रूरत ई न रही मोबाइल में पया आनि सॼो ॾींहुं
सॼो ॾींहुं पया
हे त वरी बि ऐप ठाहियो तन जेको हे। असां ॻाल्हायूं ता। टाइम कढी पंज ॾह मिंट माण्हुनि जी जानकारी नॉलेज मिली थी वञे।
लेकिन पुराणी ॻाल्हियूं एॾी यादि अची वेंदियूं आनि। बिल्कुलु की विसरी न सघंदा आहियूं भईया असां।
मां बि यादि कंदो रहंदो आहियां टाइम टू टाइम।
हा कंहिंसां खेॾंदासीं भईया। छोकिरनि सां केॾियऊं सहेलीयुनि सां केॾूंं कोई मना न थींदी हुई पूरी आज़ादी हूंदी हुई।
रोड खाली हूंदा हुआ माण्हू साइकल खणी हली वेंदो हो। हाणे ॿारनि खे काथे ता मोकिलियूं असां।
नथा मोकिलूं भईया कोई कुछु ॾिए थो त उहो बि मना था करूं की न वठी करे न खाइजे। लेकिन असांजे टा समय ते ईअं हूंदो ई न हुयो भईया। ॾाढो। महत्वु हूंदो हिन सभु ॻाल्हियुनि जो मम्मी पप्पा भले सिलायू करनि कुछु भी। गॾु हुननि जो हथ बटाईंदासीं न, बुटीक थी विया आहिनि भईया हाणे।
सभु रेडीमेड।
हा। सभु रेडीमेड बुटीक खुली वया हिन्।
अथव सिलाई।
कटनीअ में ॾाढी सिलाई तव तव्हांखे सिंधी माण्हुनि में आट ऑटो वारा भईया जन मिली वेंदा तव। असांजे जबलपुर में हिकु ॾणो न मिलंदोव तव्हांखे। मां कटिनी ॾिठो आ न भईया। एतिरो तव ह फुल्कीअ वारा ॾिसो तव्हांखे सिंधी मिलंदव।
पुल्के वारा?
फुल्कियूं जेके हुते विकिणनि था त उहे बि सिंधी माण्हू अथव।
हा। ॾाढा आनि हिते त। हा। मुंहिंजे पासे में ही इन ॿ हुननि त महल ठाराए रखिया।
हा। हा, हा भइया ओ बढ़िया। निवृत सां सतपुड़ा वठो पापड़ वठो नानकटाययूं वठो सभु समान था। हुते मिलन पिया गीचा कचरियुनि खां वठी करे। सभु माण्हू हुते साईं जन जी एॾी हुते बि कृपा तनि भाई, हरे माधव जन जी कैंप में कोई रहंदो न हुयो भईया। अॾु वसजी वियो आ पूरो कैम्प, ॾाढी संगत वेंदी आ भैया ॾाढी।
न बरकत पई आ माण्हुनि खे।
ॾाढी बरकत पई आ भईया, जिते भई हिनन जो स्थानु हुजे चवां थी पई केंहिं बि शइ जो चाहे असां बाबाजीअ लाइ बि चवंदा आयूं त उहा शइ पूरी नगरी ठही वेंदी आ।
हा ब्यास पूरी
हा ब्यास ॾिसो उअं थी वई आ कुटिया में अचो श्री आनंदपुर वञो। त तहांखे उहो स्वर्ग नज़र ईंदव।
हा हर शहर हंधि हितां आनंदपुर वञो माउंट आबू वञो।
हा,
हरिद्वार हली वञो।
हा हर जॻै ते तव, हाणे त ॾाढा धाम खुली वया आहिन भईया।
हा सुकून त उते ई आ न शांती उते ई आ पर माण्हू जेको आ न उहो घर गृहस्थी में इएं फांसी वियो आ की निकिरी नथो सघे।
हा मथुरा वृंदावन माण्हू ईअं घुमण जे हिसाब सां ता वञन पया।
हा ॾाढो था घुमन, खाटू श्याम त हाणे लाइन लॻी पई आ।
लाइन लॻी वई आहे और भई हाणे शादियु वादियूं बि कन्या विवाह जो केॾो ता कराइन। पया भईया, हर जॻह ते नायाणियुन लाए हेॾो सुठो सुठो कम ता कराइन पया।
सिंधी हा हाणे थोड़ो घणो करन ता।
हा ॾाढो हे सभ थी वयो आ, हाणे भईया सुठे सां सभ हले तो। पर बस उहो ई ॿुधाए थी न ॾाढो अख़रजी वदो आ की मां सतसंग ते नथी वञा पई ॾाढो घट
हा उहो ई मां ॿुधी करे आश्चर्य तो थे सत्संग ते न वेंदा आयो, नामदान वतल तव।
उअं ई ती चवां न नामदान वठी करे बस थोड़ो सेवा में वियास ॼर त हिकड़ी न फॉर्मेलिटी वांगे हूंदो आ बिल्कुल ईअं।
ताहां त ब्याज त बिल्कुल न वेंदा हूंदव?
वेई आया, ब्यास जो चक्कर लॻी वेंदो आ भईया लेकिन ॾाढो घट थींदो आ मुंजो।
साल में हिक अध बार?
न पापा जन हली वया त हली वया मम्मी मुंजी सस हूंदी त वेंदी हुई। पर मांजो न थींदो आ भईया और पहरीं ॻाल न मूंखे न हे टूर वूर ते वेंदी आयां न त नथी करे सघां न मां बसुन में न कारुन में न ट्रेन में।
छो?
न भईया मूंखे न अजीब ठो लॻंदो आहे।
अच्छा, उल्टी ईंदी तव छा?
हा ॾाढी औ मां